नमस्कार।
नमस्कार मित्र।
आइ हम सोचलहुँ जे। अहाँ से फिल्मीक विषय पर विस्तारसँ गप करी कारण फिल्म केवल मनोरञ्जन साधन नहि बल्कि समाज, संस्कृति, इतिहास आ जीवनक बहुत महत्वपूर्ण सन्देश देबाक एक स सतक माध्यम सेहो होइत अछि।
हाँ बिलकुल सही कहि रहल छी कियोंकी तै एकटा नीक फिलिम हमरा सभक सोच बदलि सकैत अछि जीवनक सही बाट देखाबैत अछि आ समाजमे व्यापत समस्या सभक समाधानपर विचार करबाक प्रेरणा सेहो दैत अछि।
उंह बिलकुल सेम हमरा बचपन से विभिन्न प्रकार के फिलिम देखबाक बहुत रुचि रहल अछि, विशेष रूप से एत तिहासिक, पौराणिक, देशभक्त ति ओ प्रेरणादायक फिल्म कारण एहि ई सब फिलमे से ज्ञान आ प्रेरणा दुनू प्राप्त होयइत अछि।
हमरा रुचि सेहो एहन फिल्मे सभमे बेसी अछि जाहिमे स ह ह स ह तऽ कहानी, उत्कृष्ट अभियन, मधुसङ्गीत आ कर्षक दृश्य आ समाजके लेल सकारात्मक सङ्गीत शामित रहैत अछि।
बिलकुल मित्र आई काल्हि मे समय बहुत फिल्म केवल मनोरंजन उद्देश्यसै बनाओल जाइत अछि मुदा हमर लागैत अछि जे फिल्ममे शिक्षा, सका सरकार नैतिकता आ समाज हितक भावना अवश्य रहबाक चाही।
सही कहलु कारण युवा पीढ़ी फिलमी से बहुत प्रभावित होइत अछि। तै निर्देशक आ कलाकार सबके एहन विषय चुनबाक चाही जहि सें समाजमे सकारात्मक परिवर्तन आबि सकै।
बिलकुल सही कहिलौं अहाँक अनुसार एकटा सफल फिल्म सभसँ महत्व पूर्ण पक्ष की होइत अछि कहानी, अभिया संगीत निर्देशक आ दर्शनसँ जुड़ल भावना सम्बन्ध
हमरा विचारसँ एकटा सफल फिल्म ओहि समय बनबैत अछि ज खन ओकर कहानी मजबूत हो, कलाकार स्वभाविके अभियान करैत, निर्देश प्रभावशाली ओ प्रत्येक दृश्य दर्श सक मन पर गहरा प्रभाव छोड़ै
जी मित्र बिलकुल हम देखैत छी जे इतिहास फिल्मसब हमरा अपन गौरवशाली अतित जानकारी देत अछि आ म महाराजा, वीर योद्धा आ स्वतन्त्र सेनानीसभके के संघर्ष कथा जानैत अछि
हाँ एहन फिल्म सब युवा सबमे देश प्रेम, साहस, अनुशासन आ अपन संस्कृतिक प्रति सम्मान भावना उत्पन्न करैत अछि। जाहिसँ राष्ट्र विकासमे सहयोग भेटैत अछि।
सही कहलौं मित्र, पौराणिक फिल्म सभ सेहो बहुत महत्वपूर्ण होयत। अछि कारण ओ रामायण महाभारत आ अन्य धार्मिक ग्रन्थ सभ घटनाके रोचक ढंगसँ प्रस्तुत करैत अछि।
एयन फिल्म देखलासँ केवल मनोरंजन नहि होइत छै बल्कि धर्म, कर्तव्य, सत्य, ईमानदारी आ आदर्श जीवनक शिक्षा सेहो सहज रूपमे पर प्राप्त होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे फिल्मीक सङ्गीत सेहो दर्शनके मन भर मन पर गहरी प्रभाव छोड़ैत अछि कारण नीक गीत बहुत दिन धरि लोकक स्मृति जीवित रहैत अछि।
बिलकुल, मधुर संगीत आ अर्थपूर्ण गीत फिल्मी के बेसी लोकप्रिय बनबैत अछि। आ दर्शक सब बार बार ओहि फिल्म के देखबाक इच्छा करैत रखैत छथि।
बिल्कुल।
आब तकनीकी विकास कारण फिल्म दृश्यसब ध्वनि आ विशेष प्रकार पहिनेसँ बहुत बेसी आकर्षण आ वास्तविक बनि गेल अछि।
सही बात अछि, मुदा केवल तकनीक फिल्म के सफल नहि बनबैत अछि। बल्कि मजबूत कहानी उत्कृष्ट अभियान आ भावनात्मक प्रस्तुति सेहो आवश्यक होइत अछि।
बिलकुल सही, हमार विचार सं परिवारक संग बेसी देखबाक योग्य फिलिम सबके निर्माण बेसी होबाक चाही जाहिसँ सब युवक लोक मनोरंजन संग शिक्षा सेहो प्राप्त कय सकैत छथि।
सेहो एहि विचारसँ सहमत छी। कारण परिवारक संग देखल गेल फिल्मी सब। परिवारक सम्बन्धके बहुत मजबूत बनबैत अछि।
सही कहलहुं मित्र, हमरा एहन फिल्मसभ विशेष रूपसँ पसन्द अछि जाहिसँ मेहनत संघर्ष एव धैर्य आ धैर्यक माध्यम सफलता प्राप्त करबाक प्रेरणा भेटैत अछि।
वास्तव मे प्रेरणादायक फिल्म लेखक के निराश बाहर निकलैत अछि। आ जीवनमे कठिन परिस्थितिक सामना करबाक साहस प्रदान करैत अछि।
बिलकुल सही कहलहुं, हमरा विशेष अछि। आ जे यादि फिल्म निर्माता समाजक वास्तविक समस्या पर समर्थन फिल्म बनाबैत थि त लोक सभमे जागरूकता आ सकारात्मक सोच निश्चित रूपसँ बढ़त।
निश्चित रूपसँ कारण एकटा प्रभावशाली फिल्म लाखो लोक धरि कम समयमे महत्वपूर्ण सन्देश पहुँचा सकैत अछि। आ समाजमे परिवर्तनक शुरुआत कै सकैत अछि।
ताहि लेल हमसब के फिल्म चुनैति समय केवल मनोरंजन नहि बल्कि ओहि फिल्म सभके भेटलवा। शिक्षा, प्रेरणा आ नैतिक सन्देशपर सेहो ध्यान देबाक चाही।
हाॅं, विचार सुनि के बहुत प्रसन्न भेल कारण एहन चर्चा लोकोक फिल्मेक वास्तविक महत्व बुझबाक अवसर दैत अछि। एहि सही निर्णय लेबाक सहायता करैत अछि।
बिलकुल सही कहिलों मित्र। एंह आय ई विस्तृत बातचीत हमरा बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटल आ हम आशा करैत छी जे हम सब सदिखन एहन फिल्म देखब जे मनोरंजन संग ज्ञान रना स संस्कार और समाज कल् कल्याणक सन्देश सेहो देत।
कल्हि हम एकटा नव फिल्म देखने गेल रही ओहि फिल्म कहानी, अभिनन, संगीत आ दृश्य एते प्रभावशाली छल जे फिल्म समाप्त भेलाक बादो बहुत देर धरि ओहि घटना विषय सोचैत रहलु।
इ सुनि के बहुत खुशी भेल मित त्र कारण ओहि प्रकार फिल्म सब मान बनैत अछि जे केवल मनोरंजन नही बल्कि दर्शकऽ मन मे गहरी छाप छोड़ि के जीवनक किछ महत्वपूर्ण शिक्षा सेहो देत अछी।
कल्ही हम देखल फिल्मी कलाकार बस अभियन एतेक स्वाभाविक छल जे हमर केओ छण ई अनुभव नही भेल जे ओ अभिनय रहल अ छी बल्कि लगैत छल जे वास्तविक जीवनक घटना हमरा आँखिक सामने घटि रहल अछि।
उंह सही कहलौ मित्र फिल्म मे परिवारक महत्व सेहो बहुत सुंदर ढंग स देखलो गेल छै जाहि सें माता, पिता, भाय, बहिन आ मित्र सभ प्रेम, सहयोग आ त्याग सुन्दर चित्रण कयल गेल छल।
हमरा फिल्मे के पृष्ठभूमि संगीत सेहो अत्यन्त पसंन्द आयल कारण प्रत्येक दृश्य अनुसार संगीत बदलैत छल। आ दर्शक भावना के ओरा करीब बना दैत छल।
बिल्कुल सही आहाँ सही कहलु रहल छीयै निर्देशक सब के एहन फिल्म बनाबल पर ध्यान देबक छै जाहिं से समाज में जागरूकता, नैतिकता आ सकारात्मक सोचक विकास होई
हमरा लगैत अछि जे फिल्म देखबाक बाद यदि किछु नव सिखबाक अवसर भेटैत त ओहि फिल्मक उद्देश्य सफल मानल जयबाक चाही।
बिल्कुल। यैह कारण मनोरंजन सं ज्ञान, नैतिक शिक्षा, प्रेरणा देनिहार फिल्म सब सं समाज लेल सब सं उपयोगी सिद्ध होइत अछि।
आइ काल्हि डिजिटल प्लेटफॉर्म कारण लोक सब घर बैसल विभिन्न भाषा के फिल्म सजीव देखि रहल अछि। जाहि सं अलग -अलग संस्कृतिक जानकारी सेहो प्राप्त होइत अछि।
इ तकनीकी बहुत पैघ भेल अछि कारण एतय स लोक सब अपन देशक संग - संग अन्य राज्य और देशक संस्कृति, परम्परा, जीवन शैली सेहो बुझि पबैत अछि।
हमरा इच्छा अछि जे भविष्य मे मैथिली के संस्कृति, भाषा, लोक गीत आ इतिहास पर आधारित बेसी से बेसी उत्कृष्ट फिल्म बनाओल जाय।
निश्चित मित्र निश्चित, निश्चित रूपसँ एहि फिल्म सब बनावथि, मैथिली भाषा, मैथिल स्मृति, सांस्कृतिक सम्पूर्ण देशमे, दुनिया मे आरो प्रसिद्ध होयत।
फिल्म निर्माण मे लेखक भूमिका सेहो बहुत महत्व पूर्ण होइत अछि कारण जे कहानी प्रभावशाली नहि होयत। कलाकारक उत्कृष्ट। अभियान सेहो फिल्मके सफल नहि बना सकैत अछि।
सही कहलहुं। मजबूत कहानी, सार्थक सम्वाद आ अवशेष्ट उद्देश्य बनी कोनो फिल्म दर्शन, हृदय मे विशेष स्थान नहि बना सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक विद्यार्थी के समय समय पर प्रेरणादायक फिल्म अवश्य देखबाक चाही। जाहि से ओ अपन जीवन मे अनुशासन मेहनत आ आत्मविश्वास महत्व बुझि सकै।
हँ, एहन फिल्म सब विद्यार्थी के अपन लक्ष्यक प्रति समर्पित कर रहबाक प्रेरणा दैत अछि। आ कठिन परिस्थिति मे हार नहि मानब शिक्षा सेहो प्रदान करैत अछि।
फिल्मक माध्यमेसँ पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता, शिक्षा, महिला सम्मान, विज्ञान आ सामाजिक एकता सन्देश बहुत प्रभाव ढंग लोकसभ धरि पहुँचाओल जा सकैत अछि।
बिलकुल सच कहलहुँ, ई कारण अछि जे सरकार ओ समाजक विभिन्न संस्था सभ सेहो जागरूकता अभियान लेल फिल्म आ लगु चरित्रक उपयोग करैत छथि।
हमरा विश्वास अछि जे भविष्य फिल्म सब आधुनिक तकनीक संग संग उत्कृष्ट कहानी, नैतिक शिक्षा आ सामाजिक उत्तरदायित्व पर सेहो समाधान ध्यान देत।
ई बिल्कुल नीक बात मित्र अहाँ से फिल्मक विष य मे लगातार तीन बिस अत्यन्त रोचक, ज्ञानवर्द्धक आ प्रेरणादायक रहल आ हम सदिखन एहन फिल्म देखबाक जे स समाज, संस्कृति, शिक्षा आओर मानवता विकासमे सकारात्मक योगदान देत हो
वास्तवमे उत्कृष्ट कलाकार ओहि व्यक्ति कहल जाइत अछि जे अपन पात्रके पूर्ण रूपसँ जीविति बना दैत छथि। जाहि से दर्शन भावनात्मक स्वरूप ओहि जुड़ल जाइत छथि।
ई सत्य बात अछि।